हेलो।
हेलो।
हँ हेलो।
की हाल छौ?
ठीके छै तू
घरमे सब ठीक छौ?
हँ ठीके छै।
चाय नाश्ता भेलो?
हम्म नास्ता नहि करै छि चाय तऽ भए गेलै।
ह हू पाछू
आयल छिय मन्दिर साझ दैइ लए।
क
रामचन्द्र अंक।
मेघो लगेने छैय।
ह भरि दिन तऽ बारिश भेबे केलैये।
हूॅं। जेबै तऽ खाना-ताना बनबय पड़तै।
की बनेभी खाना?
रोटिये तरकारी बनेलै।
हऽ।
गैसो सठिये गेलै चूल्हे पर बनबय पड़ते जारेन सबटा भीज गेलो पइन मे अहि बेरा।
चूल्हा पर खाना बनबोमे बड्ड नीक लागत।
ह नीके लागे छै लेकिन जारनो से अथी भए गेलैने भीज गेलै पइन जे पड़ले।
ह।
तु की बनेबही?
हम बनेबो पूरी सब्जी। सुि
हमरा पुरी निके नहि लागे छै खाय में।
पूरी सब्जी बनेबै अ। हमरा नीक जा छै पूरी खेएमे।
ह, भोज-तोज मे खेए लेलहुँ एकटा आधटा।
पर्व सभमे जे बनतौ ने दालि वाला पूरी ओ खाय मे और नीक लागै छै।
हुँ-हुँ ह जेकरा नीक लागैत छै ओ खेलल जकरा नहि नीक लागैत छै उ नहि खाय।
दालिवाला पूरी, आलूवाला पूरी ओ सभ खाय मे नीक लागै छै। भुजो हमरा पूरीयेके नीक लागै छै। पूरी सब्जीवला
हमरा भात दाईल के
अपन सभके, अपन सभके मिथिला मे दै दैत। से तऽ पूड़ी, सब्‍जी, रसगुल्ला। जिलेबी ओ सबके भोज बहुत नीक लागै छैय
हं सभके अपन अपन स्वाद छैय एना त ह अर बड़ी ब आरो कहि?
आरो ठीक छौ
सांझो बहुत भए गेलै
हं सांझ सब देलही
सांझे दै ले मंदिरे आयल रहियै देलिये आब जेबय घर
गर्मी बड्ड छैय
हं गर्मी छौ लाइनो आबै छैय जाइ छैय आबै छैय जाइ छैय
हं लाइट कनि जादे काटै छैय
हं लाइन के एखन अपनो सबके अथिए छैय
हं मौसम जेना छैय न हावा सब बहै छैय हूं हूं बारिश सब होइ छैय और कथी लाइट काटि लैय छैय
हं
हमरा सबके गाममे तऽ कनी जायदे काटै छैय
सब गम सब रंग के रुल
हं
त क खख मंदिर आरो।
आरो ठीक छौउ सब ठीक छौउ घरमे
ओर घर में ठीके छैय मांओ आटा साने रहे कहलियै आबै छैय तब बना देबौ तू की करै छी
हम छत पर बैठल छीयौ अखन तऽ किछो नहि करैय छियौ आब गर्मी छैय तैं छत पर एलियै लाइट काटने रहै लाइट कैट जाइ छियै तऽ बड गर्मी लागैत रहै छैय रूम मे न
हूं हं घर मे गर्मी लागै छैय एत
लेकिन तैयो ई टाइम के मौसम ठीक रहै छैय
हूं हं ई टाइमके ठीके रहै छैय पंखा ठंडा हवा लागैत रहै
ह रे आधा रातिके बाद ठण्डा लागै छैय
हूं आब एतै तऽ न, साँझ दै लऽ आरो लोक सब एल छै ने। ओकरा सबके हेतै तब न जेबै?
तऽ खाना बनेबही?
हूम्म।
विद्यार्थी सबके जे पढ़बैत रै, पढ़हैबते छीयै की?
हँ पढ़बै छियै।
हॉं।
छऽ बजे पढ़ाइए कऽ उठलियै, तहन कहलियै जाय छी साँझ-ताँझ दैऽ देबै तब खाना-ताना बनेबै।
आबेत अइ बेर तऽ तोरो बी ए फाइनल भैऽ जेतौ?
हँ फाइनल भैऽ जेतै।
कुन सब विषय राखने छैं?
हिन्दीए छियै हमर मेन सब्जेक्ट।
ओऽ।
हिन्दीेए मेन भेलौ।
हॉं। कताऽ एडमिशन करेने छी?
हम बीरपुरे गेल रहिये एडमिशन करबाबै, जैऽय पड़तै एक दिना मध्य विद्यालय महाविद्यालय।
हाॅं। बीरपुर में कॉलेज सब बढ़िआँ छै?
महा महाविद्यालय सब ठीके छै।
लाइट कैइट गेलै अहीठुमा, बड गर्मी लागै छै। चाय ताय न‌इ पिबैइ छी, हाॅं रौ ठीक छौ।
सब चाय पिलकै?
की कहलही?
चाय-ताय सब पीलकै?
चाय सब भैऽ गेलौ सबके। आब तऽ खाना बनबै के टाइम छै, आब‌ तऽ खाना बनतै। आब लाइट ऐतै तऽ खाना बनतै।
हँ भैर दिना पैइन पड़ै छै, ए पड़लैयैऽ।
हँ।
जा खाना पीना बनेलियै ता पैइन पैड़ते रैह गेलै, आ जहिना खाना बनलै पइन छूइट गेलै।
आ जे शुक्र रेखा कॉर
बुइलकी
फेर हेतौ, राइतो में फेर हेतौ।
जा खाना बन ता पैइन पैड़ते रैह गेलौ भैर दिन, आ जहिना खाना बनाकऽ राखलियै पइन छुइटि गेलै।
हुमरो बड पैइन पड़लैयैऽ।
हूम्म।
काजो रहै छै दिन क ई नै न रहै छै, सबटा करैये पड़ै छै लोक क। कुन छोड़तै कुन नैय करतै? आइ पूजो छियै दादीठाम, देखै छियै जेबै।
सतनरेन भगमान के?
नाइ एना कृष्ण भगवान के अथी करै छै, सब कीर्तन भजन।
खाना ताना बना लै छियै, जेबै पहिले ऊहैऽ सब कैऽ लेबै, तकर बाद जे छै से खेबै पिबै।
हूँम्म।
हँम्म।
हँ आब जन्माष्टमी लगचीया गेलै न, जन्माष्टमी लगचीया गेलै न?
हँ, तैं लड्डू गोपाल के पूजा करै छियै।
ह्म्म लड्डू गोप, लड्डू गोपाल छाई, दादू राखने छै।
हँ।
हॉं।
आब हमहुँ चैलिये एलियौ लगभग घर पहुँचै बला
हँम्म। कखन करबिही लड्डू गोपाल के पूजा?
आब जाइ छियै पहिले बना लेबै रोटी सब्जी, आ तऽ
हॉं। लड्डू गोपाल के पूजा करऽ में बड नीक लागै छै।
हँ।
फेर जे बनाबैत रहै, ओ भोगो लगबऽ पड़ैत हेतौ?
हँ ओ तऽ सब ओ तऽ तीन टाइम लगबै छै न, सुबह क-क ओर की कहै छै? दुपहर क और साँझ क।
अहाँके
आ थी है जेना कृष्णाष्टमी दिना ओकर जन्मदिना पूरा करै छियै न हमसब एका कैऽटा? एक सौऽ एकटा बनबै छियै, पूरा पकवान तकवान। सबटा भोग लगबै छियै। होइ छथि, पुछ
हुँ। बहुत नीक लागऽ छैय पूजा करै में लड्डू गोपाल केँ।
हूँम्म। बारऽ बजे तक जगलौं ता, बढ़िआँ लाइ छै लेकिन। पूजा-तूजा बढ़िएं लगै छैय।
हँम्म, डाकबम सब होइ छैय।
हँ।
जताॅऽ-जताॅऽ मेला लागे छै ने मंदिर छै ने, ओतऽ बढ़िया लागे छै, जागरण सब होइ छैय। ऐइऽ तऽ आरो सब ठीक छौ ना? आऽ पागल काॅल लागैयऽ। बारिश जे होइ छैय, बारिश जे होइत छैय। पीछा तेँ मच्छर काटेय छै।
गरवतिये